हेलो
हेलो हँ नमस्ते सखी की हाल चाल छै
नमस्ते हमार हाल चाल त नीक छै तोहार क की हाल चाल छै
हमार के हाल चाल तो बढ़िआँ छै सखी
हँ
बड़ी आवाज आबे छै पीछे से
हमार ससुरजी न्यूज देखै छै समाचार सुने छै वहि आवाज आबे छै शाम मे उनका के आदत छै कि समाचार सुनेके
ओ त ठीके छै त जरी कमारी बन्द कर ले छै त जनी भिरखा लेबे छै
ह ओ ओ एतना साउंड मे सुनबे करै छिय कि आवाज तो दूर तक जाइ मोहल्ला वाल भी बुलै छै कि
ह
कम आवाज मे सुनै छै सुनबे नहि करै छिय तऽ
तोहारे यहा तऽ बड़ी
की बताइए ओ सखि
त हल्ला गुल्लामे तऽ सखी
कभी बकरीके आवाज आबै छै तऽ कभी
ऐसे ही होबे छै
ना त ऐसे ऐस से नहि ने काम होव छै तऽ दिशा निर्देश त छै कि जरी शान्ति से पूर्वक स्थान पे बैठ के बातचीत करे छै एते आवाज आबे छै तऽ कैसे चले छै
हँ
छत पे जाक जड़ी बात करे छै सखी तब
हँ वहि जाय छी
हूँ
अभी उंगली कुछ हो जाएगा ने तऽ समझ मे आएगा तुमको
अपन बुतरू के भी ले के चलि जाइ छै सखी
हँ बोलअ सखी
अब ठीक से आवाज आबै छै सखी आब तऽ ठीक
हू
तो की कहियौ सखी हमर के बाल बड़ी झड़ै छै तऽ हम कहले डॉक्टर के यहाँ गेल रहै छियै तऽ वहि डॉक्टर दवाई देले छै तीन टाइम के होमियोपैथिक मे देखाबै छियै तऽ बड़ी नियम छै सखी होमियोपैथिकमे कच्चा प्याज लहसुन न खायके पड़े छै आओर खट्टा चीज भी न खाय के पड़े छै दही बैगन सीम सबस परहेज करे पड़ै छै आ बैगन त के सब्जी तऽ हमरा बड़ी के नीक लगे छै लेकिन की करे छै छियै अभी परहेज छै तऽ न खाय छियै बाजार तो जाय छियै लेकिन लेकिन नहि लाबे छियै बैगन
ह ह हँ होमिोपैथिक दवाइ मे त बड़ी नियम छै त लोगन आजकल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मे जादा इलाज नहि कराबे छै आ बड़ी टाइम भी लगे
उ तऽ ठीक छै सखी लेकिन होमियोपैथिकमे कहै छै कि कोइो बीमारी जड़ से खत्म करा देबे छै यदि समय लगै छै लम्बा इलाज चलै छै कि कहियो सखी की बड़ी पैसा के खर्चा छैसप्ते सप्ते में पांच सौ छौ सौ के दवाई आबे छै
हूँ
हमर बालओ तो बड़ी काम छै तनी गोगो छै है आब ओहो ओहो जे झड़ जाइ छै तऽ कैसे किने कैसे काम होवै छै त एहि चलते देखाना जरूरी छै
हूँ
हमर माइ त बड़ी दिन से कहै रहै छै कि जे जाके देखा लेबै देखा लेबै लेकिन जे पैसाे पाय के पैस कमी के वजह से ना जाय छियै
हूँ
तब कते दिन इंतजार करे छियै सखी अब त जाब देखाबय पड़ै छै
हू तऽ कुछ आराम भई छै किना छै कुछु लाभ हय छै कि नहि
हँ सखी आराम त होइ छै ए बाल झड़े के जड़ी कम होवे छै आऔर सखी तोहर के घर आज रात्रि के भोजन के की प्रबन्ध छै?
हमार यहाँ तो रात्रि के भोजन के वही आलू गोभी के तिमन बनै छै आ रोटी बनै छै
ओ हमर माँई त आज ल लिट्टी और आलू टमाटर के झोर बनाबे छै
हू
हम न हमरा के बड़ी नीक लगे छै लिट्टीयर झोर
हू लिट्टी के साथ तो झोर होबै छै चाहे छोला होबै छै चोखा
न हे सखी न सखी हमर यहाँ हमनी देने तो लिट्टी के साथ छोला न खााय छै कोई लिट्टी चोखा खााय छै लेकिन कहले छी इ न कि बैगन के से अभी हमरा परहेज छै यही चल यही चलते चोखा ना बनाय छै हमर यहाँ हम माई के कहले रहे छियै कि आलू टमाटर के छ भोरे बना देेबे छै बहुत लोगन तो लिट्टी के साथ बदाम के चटनी खाय छै बहुत लोग टमा टर के चटनी भी बनाबे छै लेकिन की कही सखी अभी टमाटर बड़ी महंगा हो गेल रहै छै
हू महंगाई के की कहै सखी महंगाई त दिन दुगुना रात चोगुना बढ़ते जाइ छै महंगाई से तो कुछो सुझबे ने करे छिय कि करे जाइ छै की न करै जाइ छै
हँ सखी अब के समय तऽ पहिले जेसन न रहे छै अब है जे एगो कमा के घर न चलाबे पाबै छै आब जब तक दू लोगन जने जन न कमाय छै तब तक है जे घर न सही से चलै छै अगर एक आदमी कमाबै छै आ पाँच गो खाय छै तऽ वही होवे छै ई समान जुटे छै तऽ ओ समान घटे छै ओ जुटाबै छै तऽ ई घटे छै सही से कुछो काम न हो पाय छै
यह खातिर त अजकल अ लड़की होवे चाहे लड़का होवे सबके पढ़ाबे लिखाबे पड़ै छै ताकि सब कमाए तऽ घर चलय
हँ सखि कमाय नीक बेस तरीक से कमायमे कोयो अ दिक्कत नहि होए के चाही आदमी के हे जे सम्मान पूर्वक अगर कोई काम करे छै लड़की तऽ ओकरा है जे हम नी के सहयोग करैके चाही
हूं
लेकिन आजकल के समाजके लोगन बहुत जगहके लोगन तऽ ठीक नहि छै अं लड़की लोकके कमाइ पे बड़ि सवाल खड़ा करै छै अ दोसर के बेटी लोक कमाई जाइ छै तऽ ओकर पे मजाक उड़ाबै छै व्यङ्ग करै छै लेकिन वहि लोक के घर में अगर कोई मुसीबत आबे छै वही समाज वाला एक नजर भि ना हनका के ध्यान देबे छै चाहे सहयोग करै छै लेकिन व्यग करे खातिर तो सब लोगन आगे रहे छै बहुत लोगन तो ताना देवे छै कि बेटी के कमाय खाय छै तऽ ई करै छै तऽ बेटी के पढ़ाबै छै बेटा जैसन तऽ ओकर हे जे जब ओ जब ओ करे लायक होबै छै तऽ माय बापके करै छै तऽ एकरमे की कि कोइ बुराइ छै सखी
नहि छै बुराइ की छै बेटा भी करै छै बेटी भी करै छै बेटी के भी पढ़ा ले छियै तऽ बेटी भी काबिल बने छै तऽ माय बाप के सहयोग करै छै एकर मे बुराई के की बात छै
आजकल के समय में तो सखी बेटा सँ ज्यादा ध्यान तऽ बेटिये नहि देबे छै माए बाप के बेटा लोक त बियाह हाथे बाद बदल जाइ छै अपन बीबी बच्चा मे व्यस्त हो जाइत छै माइ बाप पे ध्याने नहि देै छै
हुँ हँ ई तऽ बात सहि‌ ए कहै छियै बेटा लोगन त ओते ध्यान नहि दय छै बेटी लोक दुःख सुख सुनै छै करै छै सेवा पानी भी करै छै बेटा लोगन तऽ कुछो ओते ध्यान नहि दै छै ओ तऽ आजकलके घरन मे अच्छा पूतोह भेट गेलो त परिवार बेस नहि छै आ परिवार बेस छै तऽ पुतोहे बेस नहि छै मिलााजुला कऽ कहिो ठीक नहि छै
आज घर के आज कल के समय में तो घर घर के एके कहानी होवे छै जते धूम धाम से शादी होबै छै ओते धूम धाम से फिर घर न चले छै ओकर बाद तो खाली लड़ाई झगड़ा सुने के मिले पड़ै छै बड़ी सुन के दुःख लगे छै सखी
हुँ
ठीक है सखी हमरा के एगो काम आबे छै करे छियै तोहरा के बाद मे
ठीक छै हँ